ठीक के रहु बस हमू तनी बोसल छियै अहाँ कहू की
ह बोसल तो छ ह्मु खाना पीना हो गेलै नाास्ता पानी हो गेलै बाल बुतरु के तऽ कहलिये की तनिका थक जाय छी ने तऽ कहलियै कि तनिका हँ आराम उराम कर लेबै तब फेर उठबै तऽ साँझ के भी जेना बच्चा सब आयल छै तऽ अखनी किछु साँझके बेरमे तनिका हलुवे बनेलियै तनिका भूजे ऊजे भूजि देलियै
हँ चुटपुट हँ बाल बुत्रुक चुटपुट तनि खाइ खोजइ छै अच्छा अहाँ तनि हमरा आरके बताउ तऽ कि ई चरौरी कैसे बनै छै चावल के चरोरूरी
हँ तऽ ओ मे कोई खास बात नइ छै चावल आटा पिसैले छी की अहाँ
हँ चावल आटा दू किलो पिसायल छै यही चल तै हम सुचले छी की तनी चरौरी उरोरी पारके भी गर्मी
हँ सुख जैत एके दिनमे हँ ठीक कहलिय अहाँ आ बड नीक हम हमरा यादो दिला देलियै हमहु एतना बना लेबेइ यैख गरमी पड़ै छै तऽ ख दाल भात मे छान के खाय मे बड़ा नीक लगै छै
हँ तनी साादा साादा दाल भात कखनो कखनो मन करे छै कि क तूकी खा तोआर मे तनी जरूरी भ रह जाइ अ तनी आचर उचार
हँ ह हँ तऽ हम हम जे बनाबै छियै ने सेजना करा ही चढ़ा के ओ मे अन्दाज से हम सब के तऽ नापे तो न नै छियै तऽ अन्दाजे देना दू कटोरा पानी धऽ देलियै आ पानी में खूब जेना उबाल आबे लगल तऽ इतना नीमक क डाल देलिअइ तनका अन्दाज से जितना के चौरौरी बनाबे है उतने अन्दाज से नीमक धऽ देलियै आ नीमक धऽ के न तब चाउरके आटा धऽ प चाड़ल शुरू कलिअइ हँअ् तऽ इ ला चारल नीमक धऽके कलियै कि सबमे नीमक मिल जतै सब में नीमक मिल जेतै एला अच् आ बहुत लोग होइ छैइ ना से नीमक के साथे एतना तिलो धऽ देलक चाहे एतना इहो धऽ देलक उहो धऽ के बनाबै छैइ ना केतना लोग कितना लोग अपन प्लेनो बनबै छैइ जेहन जेकर स्वाद रहल हँ रंग आ जाय छैइ बहुत लोग रंग डालियो के बनबै छैइ कोनो चम्पैइ रंग हँ चम्पैइ उमपैइ रंग डालिइओ के बनाबै छै तऽ ई तऽ अपना स्वाद पर हई की केकरा केहन पसन्द छैइ आब जेना हमर बेट हँअ् जेना हमर बेटी सकै तिल धऽके चरौरी बहुत पसन्द छैइ हंअ् तिल जेना जेना नमक धइली न अचाउर आटा धयली ओहि समय एतना तिलो धऽ देली तनिका लालो मिर्च पाउडर तनिका चटकला धऽ देली आ तनका अजवाईन लो धऽ देली आ तब छन हँअ् अच्छा देखि अजवइन मंगरेल से की होइ छै ने कि पचहु मे सुविधा होइ छै
हँ तनी स्वादो नीक लगैत छै ओर पचो छै आसानी से
तऽ ओसभ ध क छोट छोट छोट छोट जेना कपड़ा पर चाहे पोलिथिन रहल प्लास्टिक रहल तऽ ओहिपर धूप पा मे ले जा के छोट छोट छोट छोट दाना में ब पार देय छिये छत उत पर अंगगना उङंगगना मे खटिया उटिया पर ध ह आध बेर के बाद मे सूख गेल तऽ तेना प हँ पलट देली फेर ओकरा बाद से त की है कि डगरो सुपली मे ध के दू दिन चारि दिन आर धूप सुपा दे देली तऽ धुप्पा देलास से खूब तनिका एकदम करकड़ हो गेल त डीबा उबा मे ह हँ तऽ डिब्वा उब्बामे धोली तऽ सालो भर रह गेल
हँ बड़ी नीक लगै छै चरौरी सूजी के चरौरी
किछु के बना लो मसूरीे दाल फल मे बन लू अहाँ मूँगके दालमे बन लू हँ तीसीवला चनो दालमे बनबै छै लोक बड़ी उरी तऽ चनो दालमे हँ चनो दालमे लोक करै छै
दीदी
हँ भथुआ वालला चना दाल मे बनैइ छै आ तिलौरिया जे कहलियै जादे तऽ मसूरी दाल मे निक लगै छै आ नहि तऽ ई चौरे हँ चौउरवाला मे नीमन लगै छै हँ आ भथुआ वाला केना करे छीे जे चना दाल में बने
ओर मे तऽ अथी भतुआ के पहिले कदु कस करके एक रात पहिले ही ओकरा आरके तनी सूती कप कपड़ा चाहे मलमल के कपड़ा में खूब बढ़ियां से पानी के गार के अोर बाद ओकरा के ढाँंग के रख देबे छै ओर बाद ओकरा चना के दाल रात मे जे फुले देब धरले रहिए ओ आरके फेर तनी हँ साफ सुथरा करके पीस दे गलिये मे तनी आदि आदि आर तनी घी ने निमक आर बै आ पीसके आ खूब बढ़ियां से हो आरके फेर देब आ ओकर बाद हाँ ओकर बाद फिर ओहिमे अ जो भातुआ रख ले रहे कपड़ा मे बान्ध के रतबा मे ओकरे के कर दे मिला देब खूब बढ़ियां से फेट दे आ ओ ओकर बाद जे ओकर पानी बचल रहै न ओकरा कटोरी मे जमा कर ले रहियै ओ आर एस हाथ डुबा-डुबाकेँ फेर छोट छोट गोली बना केँ सूप चाहे धोकेँ पतला सुती सा सारी आरमे छत्ता पे डाल देब तऽ एक दिन सूखकेँ। तऽ ई धूपा आरमे एकदम खटखटा जाएत। आ ओकर बाद फिर एक-आध दिन आओर सुख कियो पलिमे धो केँ धूप लगा देब तऽ खूब बढ़ियां हो चलु तऽ
उं नहि तऽ घौर नीक लगैत छै। तऽ ओहो जेना बैंगन उइ गनमे देके के बनइली आलू उलूमे दे के बनइली त बड़ नीक लगइ छै ह्न ह्न ह्न हमरो घरमे हमरो घरमे बाल बुदरू सब ई सभ खाना देसी खाना पसन्द छै।
हँ हमरो आओरकेँ भी तनि जंगली खाना। देशी खाना खूब। पसन्द छै जैसे रुगड़ा आर सब्जी खुखरी आर सब्जी आ तनि बस करिल ई सब जंगल उंगलमे जेबही नै है न खूब पेड़ प्रिय सँ खाय। छियै खूब प्रेमसँ लाबै छियै आर हमर हमरा आओर मालि हँ हमरा आओर मालिक केँ पसन्द अछि। तऽ हमे तऽ अपन लाएत करके बनाकेँ फ्रिजमे रख रखकेँ खूब
हँ ह तऽ की करतै आदमी आब जेना सभ खाना तऽ मालिक आ बाल ब मतलब बच्चा सभकेँ नहि पसन्द संद होइ छै न कोइचकेँ आब आओर देखु औरत जे छै ने ओकरा तनिका चटक खाना आ इहे स सभ खाना पसन्द होइत छै।
केँ तनी चट्टक्के खाना। चाहैत छी तनी तेल मशाला धऽ केँ तनी बढियां सँ तन सादा खाना हमरा आर मुँहमे न जाइ छै कौल्हको कतहु-कतहु कऽ किए शौख ये तनि मनी खालेब खाल लेब न तअ रोज कहब हमरा आरके त बीमार हो जाइम हम बिपि ऐ लो हो जातइ ह आ तनि वहि सब ह हन सावन उबन मीट मछली न न खााय के मिले छै बन्द हो जाइ छै त ओ आर घड़ी तनि वहि रु पार खुखरी सहारा रहए छै हँ केतनो त मह मिलै छै तमे एकोव ल के धऽ दे ओर अपन प्याज उआज दे के बढ़िया से बना के रख देब दू दूये चम्मच लेके खाय लेकिन खायब मसाला
नई तऽ ब हमरा सब आर मे तऽ देखियौ ने साओनो नई खाय छैइ आसिनो नहि खाय छैइ कातिको नहि खाय छैइ कहां हमर माय उई जे कातिक छठ करै छथिन तब भअ्र कातिक नई खाई छथिन
में मेहमान रहै छैइ तो आर घड़ी फिर वही सब तनी मशरूम भ गेल चाहे पनीर पनीर भग तऽ तनि ओहू सह रहै छैइ हमरा आरके तऽ आना तऽ अ घर जे मस्त च ने खएब हम तऽ हमरा तऽ बीपीए लो हो जायत हँअ् शरीरमे हँअ् हँअ् शरीरमें जैसे जाने न छैइ
ज्ञानेने नई छैइ बर ब जेना न पैखाना नई होइ छै ने तऽ मुँह बुझाइ छैइ पानी पानी हो गेल कुछ बिमार बिमार हो गेल छी एना बुझायइत रहै छैइ आ तनिका हम कहैत छी नीमक सरसो मरचा देके तनिका सागे बन गेल तऽ अगर सागे भात तऽ अहाँ खा लै छी न
खूब हँ हँ खूब नीक लगै छैइ खाय छियैइ हम हमरा आर के घरे हमें हमे बनाबै छियै हमर मलिक मालिक ने खाइ छै तनी मनी चटनी नियन खाइछथि लेकिन हमे तो खूब मन से एकदम नीक नीक साग लाबै आ बना के अपन दू दिना रख के फ्रीजमे
हँ हँ खूब खाइ छि हँ उहे ने कहलि कि हमरा सबके तन औरत सबके ना तनिका चट के खाना नीक लगै छै आब देखियौ बाल बुदरुक त हम ओ सब त बाहरो भीतरो तनिका खा लेलही पिज्जा छै बर्गर छै की की
ना ना उसब सबसे अच्छा तऽ यही सब लगे छै कि कनी साग खा लेले चाहे बहुत शौक भइल तऽभी अभी जैसे ठण्डा बनडा अय पानी उनी बरजे गरसे बरसे गरजे जे ल
ह बरस लै तऽ तनिका कुछ ह बनायलेली हं हं हं अच्छा फुटका क सब्जी जे नीक लगे छै अहाँ बना लेबे तऽ मीट मछली छुठ
एकदम एकदम खूब मन खूब नीक लगै छै फुटका खुखरी सब्जी आ देहाती खूबरी के स्वाद त आर निक
आ बड़ महंग भी मिलै छै कोइ सस्ता नहि मिलै छै हाँ खुखड़ी उखड़ी तऽ मने ई जे अहाँ बुझबै जे जंगली सब्जी हइ तऽ अहाँ के एनाहिते दे देतै से नहि छै बरम बा की सब्जी से हम देखै छी की बाजार में बड़ महं हम नहि लैत छीयै बड़ महग उहे तऽ हइ नहि तऽ अहाँ बनबै छीयै खुखरी उखुरीकेँ सब्जी
खूब खूब मनसँ बनाबैत छीयै हम हम्मे तऽ कीनिकेँ आनिकेँ मंगाबै छियै खोजबाक करके कन्नहुँसँ सँ हमरा रहत मालिक तनि जाइ हथि नेने ओने तऽ बोलइ हियै की आइ कहूँसँ जहाँ नजर पड़ए सहाँसँ ले लेब अहाँ
हँ-हँ तऽ कोन मसाला दैए केँ बनाबै छीयै।
प्याज लहसुन एकदम साधारण मीट बाला मसाला रहैत छै हमरा आरके तऽ जैसे एक पाउ खुखरी छै तऽ एक पाउ पियाज रहत आ ओहि आरमे लहसुन गुल की जीरा आदी मिर्चा खूब बढ़ियांसँ पीसकेँ महींन आ सभकेँ एके साथे भूंजि तब प्याजो गलि जाय खुखड़ियो सिझ जाइत छै आओर मसालो भूंजाइ जाइत छै आ खूब लालसँ भुजि देब ने आओर चटक जे बनैत छै पूरा पानी सुखे केँ बाद चटक लगैत छै तऽ दू चम्मच। उसके साथ साथ दूगो रोटी खिला जाइत छै।
पड़ैछै ह-ह-ह-ह-ह नहि बड़ी नीक हैंय नहि बड़ी नीक साग सब्जी चटक बने तऽ आदमी खा लेलक ओहि पर भात-उत मिलाकेँ। रोटी उटी आएल आ
केँना तनी फोन आबइ छै अहाँ हम अहाँकेँ करब तनी न हम्मे ठीक छै।